हैलो, चओ फोन कटे छॾियव?
फोन कटे न छॾी भईया, आवाज़ ई न पई अचेव हुतां।
अच्छा, हा अॼु अलाए छा नेटवर्क नेटवर्क इश्यू
हा हा बारिश थी पए न, तंहिंजे करे।
ॿियो छा था कयो पिया?
चांय पाणी थी वयव?
चाय पाणी हिनमल, हिनमल रोटी जी तयार हिनमल रोटी आ रोटी पाणी तयारी आ न, चांय पाणी का
अच्छा, न बारिश थी पए, मां सोचियो की मतां चांय पकोड़ा हलंदा हुजन।
अच्छा, त तव्हां चांहे ता पियो मतलब। मतलब तहां ॿि न न, मतलब तहां पीओ था चा पी वतव तां मतलब, अकेले अकेले। अकेल केले, फोन ॿि न कयव हिकिड़ी यार, फोन
अरे यार, मांखे छा ख़बर की तहां ॿि वेठा आयो। त फोन कयांव की चांहे भ
गा न हिकड़ी।
हा बिल्कुलु, हाणे खां फोन करे पो चांय पी
हा, हाणे फ़ोन करे वठिजो। त पो
हा,
हूं, केड़े हंद लॻा सगो था, कोई दिक़त न आए।
हा हा, तां काथां जा?
असां आयूं एम पी जा।
असां बि एम पी जा।
एम पी में अ ठीक आ, एम पी जा बढ़िया आ पाण ए एम पी जा थियासे, बढ़िया थियासे। हा,
हा, बारिश वारिश पई थी हुते?
हा पए थी हल्की हल्की हा हल
हा इतां जो बि मौसम इये यई आहे हा इते पए थी बंद थी थे पए थी बंद थी थे तव्हांखे वारिश सुठी लॻंदी आ?
हा हा, हिन मा सुठी थी आ बारिश अञा सुठी थींदी।
अच्छा,
हा अञा जीअं अञा बढ़िया पवंदी बारिश तव्हां छा कंदा आयो बैसे।
मां हाउस वाइफ आयां भैया।
अच्छा, आंव बेबी वग़ैरा हूंदा न पढ़ंदा हूंद त।
न, छा हा आहिन न हसबैंड आहिन।
हा ह न उअ त ठीक आ, बाबू वग़ैर।
हा हा, आहे न मूंखे ॿ ॿार आहिन।
हा उहोई आ तवां मतलब उहोई पुछियोमांव। हा त पढ़ंदा अन उहे त?
ता, हा वॾा आहिन सभ कॉलेज नंढो ॿार बि आ घर में ॾाढा सारा असां जॉइंट फैमिली में रहंदायूं तव्हांजी सेपरेट फैमिली आहे छा?
हा सेपरेट ई आयूं असां हूं हू़।
अच्छा,
हूं,
असांजी जॉइंट फैमिली आ सभु।
हा उएई जा से अस हा असांजा मतलब अ सेपरेट बि थियासे असांज जॉइंट बि थियासे। बई ॻाल्हियूं आहिन।
हा, हा
असांजा ॿिनि सब में आ। सेपरेट सपरेट ऐं चाहे जॉइट।
हा ॿियो कम कार कीअं थो हलेव भैया? ॿियो सभ बढ़िया। कम कार कीअं थो हलेव? छा जो कम तव तव्हांखे?
असां जो बिंदास ॾाढो बढ़िया तो हले।
तव्हां
ॾाढो मस्त थो हले कम कार। पर त बारिश जे करे बारिश जे करे थोड़ो छाहे त थोड़ो डाउन हूंदो आ, हर हिक कम हुजे।
हा त पुछांती छा
बारिश जे करे हा, असांजो ड्रेसिज जो।
अच्छा ड्रेसुन जो शोरूम तव?
हा शोरूम ड्रेसेस।
हम्म - -
हा, ॿियो भईया ॿुधायो।
हेलो,
हेलो! हा, ॿियो हा ड्रेसुन जो कम अथव तव्हांखे।
ॿियो सब बढ़िया आहे।
सुठो कम तव हा। परिवार वॾो तव नंढो तव। हलो!
हा, ड्रेसुन जो कम।
अच्छा परिवार वॾो तव व नंढो तव। ॿियो सब बढ़िया आहे। हलो! तांजी आवाज़ कटजेव ती छा? हलो! हलो। हलो! तहांजी आवाज़ कटजेव ती छा? तहांखे असांजी आवाज़ नथी अचेव? हलो! हलो! हलो!